आर
नमस्कार
और बतैयौ अहाँ के की हाल चाल छै
सब नीक छै यहाँके बताइये ने
हँ हमरो सब नीके छै आओर बतिन अहाँके खाना भऽ गेले
धू भ गेलै
कथी कथी खानामे भलै
हम खेलिए अ रोटी घी दही दूध
ओ हम खेलियै इहा आ दाल चावल सब्जी फेर खली हमे अहाँ से बता दी की ओहि में खैलिये हे हम सलाद खैलियै हे सलाद मे रहले हे खीरा रहले हे गाजर रहले हे चुकन्दर रहलै है नीम्बू रहलै हरी मिर्च रहलै इहे सब खैलियै य आओर बताउ ने अहाँ के खाना में सबसँ नीक खाना कोन लगै छै
हमरा तऽ सबसेँ नीक मे लगे छै शकहारी चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौड़ी सलाद इहे सब नीक लगै छै
ओ ओ आओर बतैनि अहाँके खाना बनेना आ जाय छै
हूँ हूँ आ जाइ छै
खाना मे कथि कथि बना ले छी अहाँके
हम बना ले छी चावल दाल सब्जी बना ले छी सब्जी में हर तरह के सब्जी बना ले छी मीट मछली भी बना ले छी
ओ मीटो मछली अहा क हँ हमहुँ बना ले छियै दाल चावल सब्जी रोटी इ सब बना ले छी मछली मीट अंडा अ अ मुर्गाके बिरियानी खस्सीे के बिरियानी सभ बना ले छी अहाँके बतैयए ने अहाँके मुर्गा बिरियानी बनाए आ जाइ छै
हँ हँ आ जाइ छी
ओ अहाँके थोड़ा बतैयै ने कैसे कैसे बनाबै छीयै
कथी पुछली मुर्गा बिरयानी
हँ
बिरियानी न आबे छै बनाने मुर्गा के मीट बना ले छी
ओ
अहाँ के अबै छै बनाने
हमरा तऽ न होइ छै ओहिस तऽ अहाँ से पुछलियै आओर बतैयै न अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक से चले छै न
ओद्दे नीक से कहाँ चले छी पढ़ाई लिखाई एहिना करै छी अभी
चलियै पढ़ाई लिखाइ अहाँके कोनस कक्षा मे पढ़ै छीयै ओहिसे
बारहवीं कक्षा म परहै छी
ओ बारहवीं कक्षा मे परहै छी
अहाँके किस कक्षा मे परहै छी
हमहुँ बारहवींए कक्षा मे पढ़ै छी आओर आओर बतैयै न
अहाँ के क
हँ बोलियै न बोलियै न
कहै छी अहाँके की सेक्शन पै छी
हमहूँ तऽ बारहवीं कक्षा मे परहै छी
आ विषय आपको कोन से नीक लगे छै पढ़े में
हमरा तऽ विषय नीक लगैत छै अ जीव विज्ञान नीक लगै छै आ भौतिकी नीक लगै छै आ इंगलिश नीक लगै छै
अहाँ के विषय मे कोन कोन से विषय नीक लगै छै
सभी नीक लगै छै हमरो विषय मे लागै छै हिन्दी हीस और इतिहास जियोग्रफी इहे सब नीक लागे छै
ओ भूगोलो नीक लागैत छै ने
हँ हँ भूगोलो नीक लागै छै भूगोल मे बहुत ही नीक लागै छै ओ अपने मतलब पृथ्वी के बारेमे पढ़ै छी ने
ओ हमरो बड़ा नीक लागै छै ओ त सबके नीके लागै छै भूगोल ऐसन विषय छै कि बड़ा नीक लागे छै बहुत अच्छा लागे छै आओर बताबै छीयै न अहाँके किताब कोनो अलग किताब पढ़ै छी
हँ पढ़ै छियै
अहाँके कोन से अलग किताब पढ़े मे नीक लगे छै
आओर पढ़े मे नीक लगै छै बहुत अनेक तरह के किताब पढ़ै छी
ओ मने किताब मे पढ़े मे काफी शौकीन छी अहाँ के ने
हँ
हमहुँ बारा किताब पढ़ै छी
जौन किताब मिल जाइ छै ने जौन कोनो क्लास के उहे पढ़ेहि लागे छियै हम जब पढ़े लागै छियै तब पढ़ते लागै छी
हँ सही बात छै किताब पढ़े मे है कि दिमाग टिका स्वस्थ रहै छै ने
हूंम्म
हूंम्म आ तै के बाद अच्छो से अ मे स्वास्थ्य अच्छा तरीका से सभ देहके शरीरके अङ्ग सभ काम करै छै अच्छासँ बुद्धि ज्ञान बढ़ै छै ओ सब किताब पढ़लासे इहे सब अथी फायदा छै और बतैइयै उधर मौसम कैसन छै अहाँ के बड़ी के
हूंम्म मौसम तो काफी नीक छै अहाँके बतैयै ने अहाँके मौसम कैसे छियै
हँ हमरो ओरीके मौसम काफी नीक छै आओर बताउ अहाँके हँ बोलियै ने
अहाँ के आम उम खाय छीयै ई आम के सीजन चल रहै
हँ हम तऽ बहुत आम खाइ छियै जैसे मालदे हो गेले जर्दा हो गेले किसनभो गाम हो गेले इहे सब आम बड़ खाइ छी हम बहुत नीक लागै छी बहुत स्वादिष्ट लागै छै अहाँआम खाय छियै कि न
हँ हमहुँ खाइ छी
अहाँके आम मे सबसे नीक कोन कोन आम लागे छै
जरदा आम लगै छी मालदेव लगै छी और बम्बई लगै छियै
बमइ
बम्बइ आम लागै छियै
हू
ब मैया आम खाय छी बहुत नीक लगे छै
हँ बमई बमईय मे तऽ हमरा दू रोए पर छीय बड़ा नीक लगे छै और ओकर स्वाद म होल बड़ा मिट
हँ मीठ मीठा अधिक मीठ लागै छै उगा मे
हँ ल लागे छै हमरा हम खाय छियै ने हम पा मने फड़ल रहै छै ओ सलवार तऽ एक बोरा से ज्यादे फड़ल रहै छै तऽ उ खाय छियै ने इतना माने स्वादिष्ट लागै छै कि आपना से ओहिमे कोनो चीनी मिला देल छै इतना अच्छा लागल छै बारा बड़ एते एते छोटे छोटे होतै मने मीडियम साइज मे लेकिन लेकिन इतना ओसे अगर पाक जाइ छै आवमा तऽ इतना अच्छा सुगन्ध आवै छै ओकरा मे से अपने से चू जाइ छै उ आम खाय ल मे तऽ आऔरो नीक लागे छै अहाँ के तऽ खैले हो हो इ अमुआ
हुं खले छीय अहाँके खिले छ हमरा के
हँ हँ केितना नीक लागल ले रहल छै
ह बहुत मीठ लागै छै बहुत काजैयो पाक जाइ छी उ
हँ आ कितना मने अच्छा गमकै छै उ ओकर से सुगन्ध बड़ा नीक लगै छै उ तऽ जर्दो के फेल कर दै छै य यमुआं
हू
हू हू और बतई न अहाँ के बागवानी में कौन कौन से आम लगवेले छी
ह नहि भागी बगानी मे लगाई छी डालमा मालदेव आओर यह बीजू यह सब लगए छी
वाह अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक काम लगैले छी अपना बागवानी आओर बतैयै नऽ अहाँके अ पेड़ कटल के पेड़ लगैले छी किना सहजन के पेड़ इ सब
देखी ज लगाय छै ने पहले तऽ ओ पहिले के जो गाछियै ने गाँ मे
हू हू
उहे वहाँ लगैले छी तऽसो बेचा गय छै जमीन मे
हू
आउ उधर लिआइ छी सुन्दर देवी ओहि तऽ ऊधर नया गास बनै छियै तऽ ओ जो गाछो छियै न ओ गाछो जन छ छिय न ओ पुरानका अथि जमीनमा पर छियै तऽ वहाँ पढ़े छियै तऽ मतलब कटहर फड़ै छै ने तऽ ओ देबै छियै हमनीक के घरे
हँ देबइ छै
ह सहजन सब चीज काड केना लिय अबै छियै अब क कथि कहै छी कहै छै कि जमीनो वाला य फड़े छै तऽ रुओ खाइ छी हमूँ खाय छीय
हँ ओहो ओहो तऽ जमीन मे ठीके छै जमीनमा वला बोले छै
जमीनवा ठीके छै जाने छै जैसे कि रसानो लियाबमे जाइत छियै विता सागर
हूं हूं हूँ
कर ओकरे घर के पिछा रो हमर पहिले गुआ छियै पुराना गुआ छियै हमर
हँ हँ उ अहाँ के छियै
हँ हम ओ सब हमरे
ओ आममा उममा सब अहीं के छीयै
हँ सब हमरे छियै ई ओ सब जितना बगीचा जितना बगीचा छियै न आम उम के जितना ओ सब पौधा छै सब हमरे छियै उ
तऽ अहाँके अहाँके बिका गेल रहै छै का
ह जैसे कि आईस क्यूब बेचाइ छै बताै छी हम जैसे कि कोनो मतलब ओ बीच मे पड़े छै चारु बगलसेँ घर पड़े छै
हुँ
आ ओ बीच मे पहुची तऽ मतलब वहाँ आने जाने मे कोनो अपना दूरा माय चाहे जगह नहि मिलते जमीने नहि दियै छै रास्ते नहि दियै छै आब हम इधरसँ हा इधर जाइ छी दूरा माहे जाइ छियै ई ह ई हमरा गाँव घरो के सामने सामने एगो घर बना छी बाउंड्री कराबै छै ओकरे घर माहे जाइ छै आ दादाजी छियाइ छी मतलब ओहो मे एगो घर बनै छै नया पकारब अलग से पहिले घर नै छियै ओहिमे एक रास्ता छियै ने औतअ ओहिमे बतियाइ छै आने के लिए रास्ता के लिए तऽ ना दिये छै रास्ता
तऽ जमीनो अहाँ के बेचा गेल चलिये ओ ई बात छै हँ हँ हँ हँ सहिए कहली अहाँके चलियै यहाँसे हँ
बहुत पुराना जमीन छिये हमर परदादा लिखवले छीयै
ओ चलियै
आ बहुत पेड़ पौधे लगई छै सब कटा गेल छै वहा के
हँ हम जानै छी चलिय अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागल नमस्कार
नमस्कार
अहाँके ओनही से काट दी हेलो
काल